हेलो
हँ की बहिन अहाँ की हाल चाल छै
सभ बढ़िया छै।
आउ कहूँ
अपन कैसन छै
सबनीक छै
भोजन पानी भेल
हँ हँ, भोजन-पानि भऽ गेल। रातिक भोजन सभ भऽ गेल। हँ बाल बच्चा सर
बाल बच्चा सब ठीक छै सब छूतै छै आँ
बाल बच्चाके पढ़ाइ लिखाइ भए गेल
हँ, सभ भऽ गेल, सभ सुतल छै।
अच्छा अच्छा आउ कहू
हँ तऽ ओरा देख के के मोन हरियर भऽ गेल।
हं, हम गाँव गेल रही ने। माय के देखत देह खराब छली तऽ दू महीना ओती रही आइ घुरल छियै, सुनाउ किछु नम्हर।
रावरे सुनाउ, किछु-किछु।
हँ तऽ जे हमर छोटकी बेटीके बियाह तऽ भऽ गेल ने तऽ आब तऽ खाय-पियाय के बाते चलैत छै। तऽ ओ तोरेसँ सलाह लेबाक छै कॉल करै छियै कि भोज भात के मास्टर छै ने अपने
हूँ बहुत नीक खबर छै बधाई हो बिहार मे तऽ मिथिला खेनाइ किसान
हँ सर बहीन त ओह हम सोचे हे कि मने खाइ पियाइके बाते चलत तोरेसँ सलाह लेब
ह
है ने मने बियाहमे तऽ मैथिली ख खआन कऽ शान रखबके चाही ने नै तऽ लोक की कहत कि कतेक गोटेके भोज कर आब विचार दे छै
पाँच सो गोटे तक जरूर होत गाम सब ब ससुर सब इसो सब मिल के हमरा बुझै छै जे बुके सिस्टम नै खराब
हँ हँ पानतीमे बैसा कऽ जे खियाइत छै ने लोक।
हँ खियाइ छै ओहिमे स्वाइद बेसी हँ बेसी छै
हँ हँ हँ
बिलकुल ठीक सोचला
हं
पात पर डाली भात तरकारीक मजा अलग होइत छै। पात पर खियान से हमार संस्कृति छै आप सुहान म्यू के सोचला?
हँ हँ मने तनि थरा कन्फ्यूज रहै छियै कि माँ कहै छथिन जे बिना माछके बियाहधूरा छै आ पत्नी कहब छथिन जे केतौ लोक शाकाहारी हथि तऽ दुनू करै पड़ैत का
हँ सही बात छै अ मिथिला मे माछ के बिना कोनो शुभ काछ अ नहि न होल छै
हू
माछ लक्ष्मी माय जाइ छै
हूँ
मुद्दा सरकारी ओ शाकाही शानदार होइ छै ने
हूँ हूँ मने हुनु साइड के इजग रख तरो पहिले त सरकार अं स कहारीसँ शुरू करै छियै है न फ भातके तऽ पुछबहे मत अं चन चनहौल या बासमती रखौ त उ गाम मे त मोटका चाउरे बेसी पसन्द करै छथिन न
हँ देखा बूढ़ा पुरान लोक के तऽ लेल मोटका चावर जेना कतरनी सोना चूर नीक रहते
हूँ
ओकर सुगन्ध सेहो होइत छै।
छै
बासमती सजावट लेल ठीक है मुदा स्वाद ओहि ने मे नहि हइ
तऽ ओही सोचै छियै कि रहरक जे डाली न, मैथिलीक थारी सुन छै। रह आओर गमके लागैत आ रहरदान एक चम्मच घी हू कहूँ कहूँ बहिन हेलो
हँ
कहू
जे हम कहै छियै ने कि जैसे ररि दालि मे चम्मच घी ऊपर से देब ने तऽ बात बनि जायत संग मे आलू परवल के रसदार तरकारी बंडा पड़ोड़क तरकारी। आ कुम्हरौरी बड़ीवाला इछोर ईसभ पुरान आइटम छियै आ लोग अंगुरी चाट कऽ खाइत छै
ह अपने हाथे बनायबे
हँ मने कुुरहौरीसभ जे होइत छै ने तऽ माय अपने हाथे बनबैत छथि ओहो कहै छथि जे बाजार वाला ओ बात नहि छै तिलकोर के तरकारी सेहो राखब तऽ भुजियामे आलू भिण्डी आ आलू परोल रखब
हँ आ साग जरूर रखिए सरसों के साग भथुआ पालक जाड़क समय छै ने, सरसो सागमे। कय के रोटी सग बहुत नीक लागते
हँ
त बिहार रोमे रोटी कम चलै छै चूड़ा दही बेसी चले छै
हँ बहिन, ठीक कहलहुँ, हम तऽ भुलाइ जाइत रही। य कि सरसोकं सागो बनओल जाइ छै हँ आ दही चूड़ा तऽ भोरेमे नाश्ता ने देब
हँ, ओहिमे चीनी आके ला।
हँ ठीके कहलहुँ आ किछु लोको तऽ दही चूड़ा खा तृप्त हो जाय छै न, आ पापड़-अँचार ओकरा बिना तऽ थारी धुरे छै।
हँ पापड़ आ तिरोली वला चाही जे मुँह मे रखिते गल जाय अचार मे आम के अचार आंवला के अचार नीमबू के तिस्योरी के चटनी तसिय्योरी मिथिला के खास चीज छियै ना एकर खट्टा मीठा स्वाद खेनाय के मजा दुगुना कर दे छै
हँ बुझलियै बहीन आब तऽ माछपर आहब कनि माछ राखतह कोन कोन कोन कोन माछ राखब
देख खा दे हू आ कतला टुनू रखब अर रोहु के झोर बेसी लोक पसन्द करै छै ओहेमे आलू बैगन टमाटर आ कतला मेभुजा कतला के मूड़ी सखट्टी बूढ़ लोग मुंडी के शौकीन होइ छै
हँ हँ ठीक कहलहुँ छोट माछ सेहो राखब जैसे मगुरी पोठी भुन्ना ई माछ जे सभ जे होइ छै ने तऽ माछके चोखा बनाके दहब ओहिमे सरिसोकं तेल प्याज मिरचाइ गजर लागैत छै भात सब
ह ह माछ के अंडा हमर मामा के बहुत त पसन्दीदा छै
ओहो तऽ ओहो तो माछके अंडाके भुजी जरूर बनाइब ओकराके अण्डाके तरकारी कहै छियै ने आ बेसीकाल बाजारमे नै भेटै छै
ह ठीक छै आ मसाहारी मे खाली मछ नै चिकन मटनो राखत पड़त किछ लोक माछ नह खाय छै
हँ ठीक कहलहु बहीन चिकनके झोर आ मटनके तास मुदा ध्यान राखिक जे माछ आ मट बर्तनके बर्तन अलग रहै छै केतको लोकके करछुलसँ दूहि नहि दे रहल छै
ई बात तऽ ध्यान रख रखब अ मि मिठाइ पर रहब मिठाइ बिना भोज केकरा भोज कहबे
अं ठीक कहलै बहिन हँ मिठाइमे तऽ मैथिली किसान छियै ने लड्डू तऽ रखबे करत बेसनके लड्डू बूदीके लड्डू आ संगमे खाजा दरभङ्गाके खाजा तऽ पूरे बिहारमे मशहूर छै ना
हँ खीरो बन के अ छी म मखान के खीर चाउर के खीर म खान तऽ मिथिला के पहचान छियै ना
हं हं अहां बिलकुल कहल मखाना खीर मे तऽ मखाना के भुन क दूध मे देहब ऊपर से काजू किशमिश आ पुआ सेहो बन्हेब गुलाब जामुन तऽ होइते छै
ठकुआ भी बनी ठकुआ न न ई सब छठ वला आइटम छी मु त बिआहि मे हो चलत बुढ़िया सब खुश हो जात
हँ आ दहीके जलेबी गरम गरम जलेबीपर ठण्ढा दही ह बच्चा सबके तऽ लेल रसगुल्ला काला कान सभ रखै छियै
हूं पान तऽ अन्त मे चाही मीठा पान सादा पान बनारसी पत्ता मंगालेब पानखा खेने बिना भोज पूरा नी होइ छै न
हँ हँ आ चाय कॉफीके काउं्टर तऽ अलगसँ चाही किछु लोक खानेके बाद चाय मा गे छै जा जाड़मे तऽ तऽ गरम चाह आत्मा त्रृप्त करि दै छै ने अच्छा सखी सुनू बहिन हमर एकटा कॉल आबै छै ने हम बादमे बात करब ठीक छै
ठीक ठीक छै ठीक छै